हुंनका कइहँ।
हँ ठीके छियै। आहाँ बोलू सब ठीके छैय।
हँ कका नीक छै यहाँ अभी। आ कका। यहाँ बीज, मुदा अहाँके चाय देखिके हमरा एकटा बात याद आबि गेल अहाँ कखनो ओहि चीनी बला चाय पी रहल छी की?
आ नहि चीनी बला तऽ नहि पी रहल छी। नही रातिक बस आयलहूँ।
केना अभी चीनीके चाय ई शारीरिक कस्ट लऽ बहुत खराब छै कका जेना अहाँ चीनी नहि पियब तऽ नीक होवत अहाँके स्वास्थ खातिर।
हँ ठीके कहलहुँ। हँ बस एहि तऽ रातिके बस से आयलहूँ, सब ठीक छल मुदा अहाँके चाय देखी केऽ हमरा एकटा बात याद आबि गेल। अहाँ एखनो ओहो चीनीवला चाय पी रहल छी तऽ। आ कखन केहेन बात करैत छी राधा। हमरा गामक हमर गाॅंमक लोक कऽ चाय बिना चीनी केना उतरत। ई तऽ हमर सभक आदत भए गेल। ठीक कहलौ हे हे हे हे हुं हुं हे हे हे हे हेहेहेहे आब की कहबा चीनी देखके तनि मन ई जाए छै
नहि देखहो काका एते मीठ पियए के जरूरत नहि छै अहाँ अपन आदत के बदलै के पड़त कका। आजुक समय में चीनी ज---क काज करैत अछि। ई अहाँ के उमर अब अन्ठावन सन्ठावन भऽ रहल अछि आ जेना स स्वास्थ्यक ध्यान रखब सबसँ पैघ धन आछि।
हँ अहाँके तऽ ठीक बात कहै छी। मुदा गाम में ककरो जल्दी बीमारी नाहि होइत छल। पाहिनेके तऽ पाहिनेके लोक सौ बरस तक जीब जीबैत छला।
आ ओ समय दूसर छलका- पहिनेके लोक खेत में हार तोड़ मेहनत करैत छलाह। भोजन शुद्ध छल हवा पानी स्वच्छ छल। मुदा अब गामक जीवन शैली सेहो बदली गेल अछि। अब लोक शारीरिक श्रम कम करैत छथि आ मोटरसाइकिलक प्रयोग सब बेसी होइत अछि।
ह आइ ई बात तऽ अहाँ कतहु न कतहु सच कहि रहल छी। कि अब गामक बच्चा सब सेहो ओहि कु कुरकुरे, चाउमिन या बाजारक डिब्बा बन्द समानक पाछू पागल रहैत छी।
बिल्कुल कक्का एहि सब के कारण आजुक युवा वर्ग में सेहो मधुमेह उच्च रक्त चाप आ मोटापा जेहन गंभीर बीमारी सब देखल जा रहल आछि।
हँ तऽ अहाँके अनुसार हमरा अपन भोजन में की परिवर्तन करै पड़त।
देखू कक्का एत्ते नीक हमें अहाँके किछु नीक बात बताबै छियै ओ अहाँ के अहाँ ध्यान से सुनू। ठीक छै आ मोन में गढ़ी रखू जेना मो टा अनाज जे कहै छै छै कि धान आ गेहूँं के जगह मड़ुआ बाजरा आ जौव के शामिल करू। हरा साग सब्जी खूब खाउ जेता ज कदीमा नेनुआ परोरा आ साग जे भेटत ओकर प्रयोग बेसी करू आ तेल तऽ सबसे पैघ बात छै तेल के नियंत्रण करु। सरसो के तेलक प्रयोग ठीक छै मुदा ओकर मात्रा कम करू। आ रिफाइंड तेलसँ तऽ एकदम दूरी बनाके रखू। आ चीनी के जे विकल्प छै गुड़ चाहे मखाना खाय के आदत बनाउ।
सही कलहुँ मड़ुआके रोटी तऽ हमसभ पहिने खाइत छलहु। ओकरा तऽ ओकरा तऽ हमसब गरीबक भोजन समझईत छलहु।
नही कक्का आब ओकरा सुपर फूड कहल जायत छै। आ जे बाजार में ओ बहुत महंग बिकेत छै। ओकरा में कैल्सियम आ फाइबर प्रचुर मात्रा में होइत छै। जे अहाँके हड्डी आ पेटक लेल वरदान छै कक्का।
हुं भोजनक बात तऽ बुझि गेलौ मुदा हम तऽ रोज भोरके खेत तरफ टहल टहलै जाइ छी तऽ अपर्याप्त नहि छी।
देखू टहलब बहुत नीक आछि मुदा ओकर व्यवस्था करय पड़त कम सऽ कम पैंतालिस मिनट तेज गति से टहलब जरूरी अछि। ओकर सीधे किछु पराय प्रणायाम सेहो करू। प्रयाणाम से करब ने तऽ अहाँके स्वास्थ्य लेल खूब नीक रहत।
प्रायाणाम प्रणायाम बा बा रामदेव जकां, जकां जैसे बोले ह
रामदेव बाबा वला जे कपाल भाति, अनुलोम विलोम क कऽ अहाँ रोज पन्द्रह से बीस मिनट दियौ, अहाँके फेफड़ा मजबूत रहत। आ शरीर मे ऑक्सीजन स्तर नीक रहत। गाँवक शुद्ध हवा मे प्राणायाम करब तऽ आब बनारस पटना से सेहो नीक रहत।
ठीक अछि, भोरमे उठब तऽ हमर नियम अछि बस प्राणायाम सेहो जोड़ि लेब।
आ ई त अहाँ
आर एकटा बात आओर अछि, आजुके समय के लोकक पाछू केहनो ने केहनो चिन्ता बनल रहै अछि। गाम मे सेहो चिन्ता, बच्चा के नौकरी चिन्ता आ ई मानसिक परेशानी स्वास्थ्यके एना प्रभावित करैत छै।
देखू कका, जेना मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक इंजन अछि। जँ इंजनमे खराबी रहत तऽ गाड़ी केना चलत? तनावसँ शरीर मे कार्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ैत अछि। एहि स पेट मे गैस, अनिद्रा आ दिलक बीमारी होइत छै। एकर समाधान छै साँझ खन गामक चौपाल पर हँसी मजाक करू। मोबाइल प्रयोग राति मे कम करू। आ पर्याप्त आठ घण्टा के नींद लियौ।
हँ अहां ठीक कहलहुँ। आज आजुक लोक रीति रिवाज भरि मोबाइल स्क्रीन देखैत रहै छी। जकरासँ हुनर हुनकर आँखि आ दिमाग दुनू खराब भऽ जाय भऽ रहल छै।
कक्का।
और राधा एकटा और बात छै अहाँके पढ अहाँ तऽ पढ़ल लिखल छी। अपन का बाकी आ गामक दोसर महिला सभक स्वास्थ्यके बारेमे सेहो किछु बताउ। ओ सभ अपन बिमारी नुका कऽ रखै छी।
कक्का, अहाँ बहुत नीक प्रश्न केलहुं। गामक महिला सब अपन स्वास्थ्य के सबसँ अन्त मे रखैत छथि। ओ सब में एनीमिया बहुत बेसी होयत छै।
हुं ओकर लक्षण की छै, हम हम केना बुझब?
ज बाकी क जल्दी थकावट भऽ जाइत होय पैर मे सूजन रहैत होईन वा चक्कर आबैत होइन तऽ ई खुनक कमी के लक्षण क्षण भऽ सकैत छै। हुनका लेल लोहाक के कढ़ाई मे खाना बनाउ आ पालक। साग, चुकन्दर, अनार अ चना गुड़ खायके कहियौ। आ गामक आशा कार्यकर्ता सब मिल कऽ आयरन के गोली भी सेहो लए सकैत छथिन।
हँ। हम आजो या आहाँके काफ- काफी सही बात। करबै ओतऽ दिन भऽ भरि दिन भरि काजे करैयत रह छी। मुदा अपन खायब पियब पर ध्याने नहि देत छी।
कक्का एकटा आउ सबसे जरूरी बात छै। जे अहाँ अपन आ काकीके स्वास्थ्य जाँच कखनो करै ले अछि।
डॉक्टर लग-लग तऽ हम सब तखने जाइत छी जखन कोनो पैघ बीमारी होइत छी। आ कतहुँ असहय पीड़ा होइत छी। ओना बिना कारण डॉक्टर लग का जाइत छै।
ई धारणा बदले पड़त कक्का आजुक समय में प्रिवेन्टिव हेलथ चेकप यानि बीमारी होबइ से पहिले जाँच करबाक बहुत जरूरी छै। बर्षा में कम से कम एक बेर ब्लड शुगर आ- कोलेस्ट्रोल के जाँच कराउ कक्का। आ जँ कोनो बीमारी के शुरुआती दौर मे पकड़ मे आबि जायतऽ इलाज आसान असर तऽ हो जाइत।
तऽ गामक सरकारी अस्पताल मे ई सब सुविधा छै।
हँ कक्का अब गामक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पर बहुत रास जाच मुफ्त मे होइत अछि। आहाँके बस ओतऽ जा कऽ अपन नाम दर्ज करए पड़त।
एकटा बात ओर गाम मे चापाकलक पानिक पियै लायक लोक कहैत छी जे ओकरामे ऑसेनिक वा आयरन बेसी छै। तऽ कि पानी सेहो बीमार करै छी?
बिल्कुल कक्का दुसित पानी सऽ पेटक के नब्बे प्रतिशत बीमारी होइ छै जेना पीलिया, टाइफाइड आ डायरिया। आहाँ सब चाप कल के पानी के हमेशा खोलाय के व फिल्टर कऽ के पीयु। घर के आस- पास जल जमाव नहि होवे दिओ। जहीं से मच्छर नहि पनपेत मलेरिया डेंगू से बचाव हेतै।
आ बौआ ठीके जे हमरा अथि करि देलक गेलहुँ। हम बुझै छेलौ जे गामक लोक सब स्वस्थ रहै छी मुदा अहाँके बातके बुझै बुझल गेल जे जागरूकता कते जरूरी अछि।
कक्का पहली सुख निरोग कया दोसर सुख घर मे माया। जँ आहाँ सब स्वस्थ रहब तखने तऽ हमरा गाँव आ समाज आगू बढ़त
सही बात छै एकदम ठीक कहलहु आजू स हम चीनी कम करब भोजन प्राणायम करब अतः। आ काकी सेहो जाँच करब बजार। बजार लए जाकऽ चालू चलू आब अहाँके हाथ मुँह धोउ आ तोहन लेल तहन लेल गामक शुद्ध दूधक मलाइ निकालि कऽ राखलहुँ अछि
हां कक्का चलू शुद्ध दूध आ मलाई तऽ हमरा प्रिय अछि ओकर फैटसँ हमरा कोनोडर नाहि चलू अब ओकर स्वाद लियल जाय।
हँ ठीके कहलहुँ हँ चलू तब आब ठीक छै तऽ अहाँके आर सुनाउ हालचाल ठीके छै ने